हरिओम बेटा हरिओम, केहिड़ो हालु आ?
बसि सुठो आहियां, त तव्हां- तव्हां कीअं आहियो?
असां बि सुठा आहियूं। तव्हांजी आवाज़ु त ॾाढी नंढड़ी ती लॻे, मतिलबु तव्हां ॾाढा नंढा न नेटा ता लॻो घणेस
मां- मां पंद्रहें साले जो आहियां।
अच्छा! बसि पंद्रहे साले जा आहियो?
हा हींअर टेंथ पास कई आ। हाणे इलेवंथ में आयो आहियां।
अच्छा! ॿियो? तव्हां घरु में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियो?
हा मूंखे मां ॻाल्हाईंदो रहंदो आहियां घर में सिंधी, वॾो भाउ मुंहिंजो उहो न ॻाल्हाईंदो आहे, मां ॻाल्हाईंदों आहियाँ। त मम्मी खे मां चयो की मुंहिंजो बि नंबर जोड़ायो हिनि खां, मां बि ॻाल्हाईंदमि।
अच्छा मां बि ॻाल्हाईंदमि, सुठी ॻाल्हि आ ईअं, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आ।
हा। उहई भाउ ॻाल्हाईंदो कोन्हे, उहो त हुनखे त छा चऊं हाणे, हुनखे सम्झाईंदा आहियूं की सिखु सिखु सिंधी सिखु, सिंधी थी करे सिंधी नथो सिखे, हाणे ॻाल्हाईंदो ई कोन्हे।
अच्छा! सेखारोसि न हुनखे बि सिंधी की उहो बि घरु में सिंधी ॻाल्हाइणु सिखे, असांजी सिंधी भाषा खे अॻिते वधाए।
हाणे चवंदा आहियूं, ॿुधंदो कोन्हे, ठीकु आ हाणे। था चई सघोउसु।
अच्छा, ॿियो तव्हां टेंथ पढ़ी आयव?
हा मा टेन्थ, हा हींअर यारहें में अची वियो आयां स्कूल चेंज कयो आ हिअंर, कुछ- कुछ ॾींहं थिया आहिनि, कॉमर्स वरिती आहे।
हा आवाज़ु कटजे ती न?
हैलो?
हैलो-हैलो! आवाज़ु कट- कटजे पई ती।
ठीकु आ, ॿाहिरु वञी तीं ॻाल्हायां।
हा-हा- हा, मां ॿाहिरु वञी तो ॻाल्हायां।
चवां ती, टेंथ में तांजा घणां नंबरु आया तवि?
टेंथ में -टेंथ में मुहिंजा स सेवेंटी आहिया मुंहिंजा, सतरु परसेंट।
अच हा - -
हा।
केड़ो बोर्ड तवि? सीबीएससी- सीबीएससी की एमपीबोर्ड?
आईसी आईसी एससी में हुयमि मां हींअर आईसी एसी में हुयमि। हुन खां पोइ हाणे स सतरि ठई मुंजी त पोइ हुन खां पो मुंजो थोड़ो दुकानु जो हुयो, मुंहिंजे भाउ खे हुयो की भई पढ़ा मां, पढ़े करे ॿाहिर वेंदमि। मूंखे हुयो की, मां हे दुकानु ते वेंहा त ठीकु आ। मां एमपी बोर्ड में हिंयर वरतो आ, पहिरां त आईसी एससी में हुयमि।
त तव्हांजे - -
छा?
तांजो भाउ घणो वॾो तवि?
भाउ- भाउ कॉलेज सेकेंड ईयर में आ। मूसां- मूखां चारि सालु वॾो आ।
चारि सालु वॾो तवि, त हो ॿाहिर वेंदो पढ़णु?
हा, हींअर उहोई बीबीए थस फाइनल ईयर पयो तो करे सेकंड ईयर। हुन खां पोइ सोचियो आ, हुनखे बीबीए करे त हुन खां पोइ एमबीए
एमबीए कंदो हनि? हा, पोइ ॿाहिरि जॉबु करणु जो हुन जो मन तसि हनि?
हा-हा।
हा।
ठीकु आ, असां सोचंदा आहियूं की हलो ठीकु आ, तोखे जॉब करिणी तई, तूं जॉब कर मां त दुकानु संभाल, दुकानु ते साथ ॾिनमु पापा सां गॾु।
छा जी दुकान तव तांखे?
दुकान को, कॉस्मेटिक्स एंड हिन हुन अ ओ, कॉस्मेटिक् ज्वैलरी हिन सभु जो।
हा, पो तांखे दुकानदारी करण ईंदी तव?
थोड़ी घंणी ईंदी आ हाणे, हिकु महिनों कुछ थियो हूंदो मूंखे, कुछ अधु महनो, वञी वञे। थोड़ो घणो पतो आ, थोड़ो बहुत कॉस्मेटिक्स जो, पतो आ, थोड़े घणो।
वेंदव, रोज़-रोज़ वेंदव, त आदत थी वेंदव न, सिखी वेंदव न की कीयं धंधो कबो आहे, कीयं कस्टमर, कबो आ।
हा, उ ई। त कॾहिं-कॾहिं शाम उ ई शाम जो वेंदो आहियां मम्मी सां गॾ, कॾहिं-कॾहिं मां सुबुह जो वेंदो आहियां।
अच्छा, तांजी मम्मी बि, दुकान ते वेंदी तव?
हा मम्मी, मम्मी कॾहिं-कॾहिं वेंदी आ, ‌ शाम जो।
अच्छा, कॾहिं-कॾहिं वेंदी तव मम्मी।
हा, जे ॾींह ईंएं ग्राहक वधीक हुजनि या छा सीज़न हले थी त, मम्मी खे चवंदा आहिनि पापा, की, अचो दुकान ते।
राखियूं विकिणंदा आयो दुकान ते तां?
हा, राखी जे सीजन में राखियूं, ऐं शादीअ जे सीजन में जेको पापा घुराइंदा आहिनि, उहोई।
अच्छा! अथव, सुठी ग्राहकी तांजे दुकान ते? हलंदी तव सुठी?
हा, सीज़न जे टाइम त हलंदी आ, बाकि कॾहिं- कॾहिं ईअं थींदो आ की ग्राहक न आया या छा। हूअं त हलंदी आ।
अच्छा, सुठो सां हलाईंदव त हलंदव सुठी।
हा उहई हींअर त ऑफ सीज़न ती हले कुछ टाइम सां हुन खां, पो कुझु टाइम खां पो राखीअ जो सीजन ईंदो, और सीजन ईंदो या छा, त हुनजो पोइ हलंदो बढ़िया।
ॿियो छुटियुनि में नानाणे घुमी आय आहिव?
हा।
आयो मज़ो?
ॾाढो- ॾाढो।
ॾाढो मज़ो आयो आह?
हा।
औरतव्हांजे घर में केरु- केरु अथव।
छा? हिते।
धर मे केर-केर तव हा।
मम्मी- पापा, मां, मुंहिंजो वॾो भाउ।
भेण कान्हेव तव्हांखे?
न भेण ईअं, ईअं कज़िन भेण आ, किन इीअ ईअं सॻी भेण कोनहे
अच्छा, ऐं ॾाॾी, ॾाॾी- ॾाॾो?
ॾाॾी- ॾाॾो, कोननि।
कोननि।
हा।
च्छा। ॿियो, तव्हांजे घर में पेड़ पौधा लॻल थव?
हा लॻल आहिनि। कं- कंदा आहिनि मम्मी खे थोरो घणो शौंक़ु आहे, मां बि कॾहिं- कॾहिं पाणी- वाणी विझंदो आहियां। बाक़ी मम्मी पोइ बि ध्यानु रखंदी आहे। मम्मीं हीअं- हूंअं। मुखे ईअं आ मां घर वर में कमु कराईंदो आयां, भाउ न कराईंदो आ मुंहिंजो, ऐं हाणे भेण कोन्हे त मां कराराईंदो आयांसि। सुबुह जो उथां चादरूं वादरूं फटके रखा सभु, यां माई न अचे त झाड़ू पोछो कराईंदो आहियां।
अच्छा, तहां पंहिंजी मम्मी खे झाड़ू पोछो कराईंदा आहियो?
हा, झाड़ू पोछो बर्तन बि कराईंदो, झाड़ू पोछो बर्तन कराए रखंदो आहियां, ठीकु आ हाणे।
ॻाल्हि आहे।
हा, हा वॾो भाउ कंदो ई कोन्हे कुछु हुनखे सम्झाईंदा आहियां छा ठीकु आ, उहो वेठो हूंदो आ, ठीकु आ छा ता चई सघूं।
लॻे त तांजो वॾो भाउ ॾाढो ज़िदी तव न?
हा।
ॿियो, त घर में घणा पेड़ लॻल तव तहांजे?
छा, घर में।
घर में घणा पेड़ लॻल तव?
घर में पेड़ लॻा हूंदा, अठ नव, अठ नव त हूंदा ई नव ॾह।
अच्छा। तहां रोज़ उननि पेड़नि खे पाणी ॾींदा कयो न।
हा।
हम्म।
रोज़ु सुबुह जो ॾींदा आहियूं पाणी बाकी हींअर शाम जो डीओ वीओ थोरो ॿारींदा आहियूं मम्मी मम्मी। चांहिं बांहिं थींदी आ।
अच्छा, केड़े भॻवान खे मञींदा आहियो?
ॿुधायांव मां, कहिड़े भॻवान खे मञींदा आहियूं।
हा।
असां वाहगुरू खे मञींदा आहियूं।
वाहेगुरुू खे मञींदा आहियो। सुठी ॻाल् आ ॾाढी।
हम्म।
तां खे सिंधी लिखणु ईंदी तव?
सिंधी लिखण, सिंधी लिखण थोरी घणी बिल्कुलु थोरी ईअं ॻाल्हाए, ॻाल्हाइण अऊं सम्झणु ईंदी आ बस सम्झी वठंदो आहियां, ॿुधी वठंदो आहियां ईअं। हा, लिखण, लिखण थोरी ई ईंदी आ, लिखण बिल्कुल न।
लिखंदायो।
छा।
सुखमनी पढ़ी वठंदा आहियो।
सुखमनी, सुखमनी हा थोरी घणी पढ़ी वठंदो आहियां।
अच्छा, कॾी पढ़िहिया आहियो अॼु ताईं।
अॼु ताईं हा हिकु, हिकु ॿ दफ़ो पढ़ी आ, एतिरो न मथो वथो टेकंदो आहियां गुरू वटि लेकिन ईअं, सुखमनी त एतिरो न पढ़ंदो आहियां मां।
अच्छा।
हा।
सुठा संस्कारी ॿार आहियो तव्हां, टिकाणे मतिलब रोज़ वेंदा आहियो न।
क हाणे कॾहिं कॾहिं मतिलब ईअं हफ़्ते में हिकु दफ़ो या ॿ ॿ दफ़ा टे दफ़ा ऊओई। टिकाणे, विकाणे वेंदा आयूं बई! घर- वर में हेतरो हाणे टाइम ई न मिलंदो आ एतरो बाहर वने निकरंदे, निकरंदा ई कोन आयूं! शाम जो थोड़ो घड़ो मम्मी निकरे चक्कर लॻाण या छ ता मां निकरां त् हीअ
हुम्मम
असां हिते उई कॉलोनी में छा!
ट्यूशन वेंदा हूदव न?
हा हीअर ट्यूशन न हींअर त ट्यूशण स्कूल हींअर ई लगायो आ न ब्यों स्कूल त, हींअर कुछ टाइम खां पो ट्यूशन बि लगाईं दासें।
अच्छा! हा-हा कॉमस् उन में भी त हिकड़ी ट्यूशन लॻाणी प़वदव न तहांखे।
हां कॉमर्स में जिअ हुन ते अअ् सबज़ेक्ट थींदा आहिन, इकोनॉमिक्स अउं हो बिज़नीस स्ट्डीस अकाउंट्स। त् हिनन जा बि ट्यूशन लॻाणा पवंदा।
न-न हिक ई ट्यूशन मां एकाउंट जो लगाईंदव न त उओ ई स सर, पढ़ाए वठंदव न!
हा-हा उहो ई मतलब उ अकाउंट्स जो ट्यूशन लॻाईंदम।
हूंम्म, उहो ई सर तहांखे पढ़ाईंदव! त् हिक़ ई ट्यूशन शन मां कम थी वेंदव, बायो वारे खे वरी ॿ-ॿ, ट्रे-ट्रे ट्यूशन लगाणयूं पवदयूं आऐन।
हा, उहोई साइन्स वारन खे लॻाणी पवंदी आ न इते, कॉमर्स में ठीक आ हाणे मूखे बि ईअ लग़दो आ की दुकान ते वेहणो आ त थोड़ो घणो पढ़ाई हलंदी रहे ठीक आ, बाक़ी दुकान त सिखणी आ मुखे।
हा अॻ-पो पहिंजे पापा जी गद्दी संभालणी आ हन्!
हा आ
हा! सुठो आहे भई पहिंजे पापा जे धंधे खे अगते वधाईंदव न बढ़ियां!
हा, पापा वे धंधे खे अगते वधाणो आ हुम!
केख़े अगते वधाईंदा आऐं न
हूम्म - -
हुम् अअ् डेली ख़र्च पाणी मिलंदो तव कुछ।
डेली ख़र्च पाणी ईअं थोड़ो-घणो ॾींदा आऐं न ज़ादा घुरऊं पापा खां या असां रखे रखदायूं थोड़ा-घणा पैसा असां वट पया हूंदा आऐं न बाक़ी।
ब़ध्धल न हूंदव हन्!
वठंदा आयूं कॾें-कॾें वठंदा आयू पापा सां।
हूम आत्वार-आतवार ते!
आरत्वार-आरत्वार ते वठंदा आऊं पापा खां, पापा ॾिंदा आहिन उई ओं बचाए रखंदा आउ कॾहिं बचाणो हुजे की भई ठीक आ पया हुज़न त रखी वठंदा आऊं न त ख़ाअण-पीअण में थी वेंदा आऐं न ख़र्च।
की कॾीं बचाए बि रखंदा हूंदव हऩ। की अॻते कम ईंदा हऩ।
उहो ई कॾहिं कुछ घुराणो हुज़े या छा कुछ पहिंजे कम थो अचे त घुराए वठदो आया किथे व वञां वया आयूं त! अकेला आहयू मम्मी पापा कोनन त पैसा हुज़न थोड़ा घणा।
हा हा, सुठी ॻाल्ह आ इहा।
हा।
हूं, बियो ॿुधायो? ॿियो ॿुधायो?
ॿियो उह ई बस हीअंर शाम जो बस हो डीओ विओ बारऊ बाकी शाम जो थोरो घणो मां निकिरंदो आयां चकर कर हिते कॉलोनी आ न त कालोनी इत पैक आ चारो तरफ़ा हुअं ई आहे की हितां चक्कर वकर लॻाईंदा रहंदा आहिनि आंटी वंटी या छा या मां बि लॻाईंदो आहियां दोस्तनि सां गॾु।
अच्छा, तव्हांजा दोस्त हूंदव न इलाही सारा?
हा टे चारि आहिनि हिते लॻाईंदा आहियूं चक्कर मम्मी बि शाम जो अगर मम्मी तीअं फ्री थीया कुझु कम वमु कोन्हे त थोरो घणो मम्मी बि च कर वकर लॻाईंदी आ अधु घंटो उहो ई।
हूं राति जो की शाम जो?
न हीयंर ई ब सते साढी सते हूंअई।
अच्छा याने शाम जो बि मम्मी चकर लॻाईंदी तव हा न?
हा उवई साढी सत साढी सते अठे।
हा, आऊं तव्हां ॿाहिरि खेॾंदा वेॾंदा आहियो, अॼुकल्ह जा ॿार त मोबाइल ऐं टीवीनि में ई घुसियल आहिनि न।
हूं,
ॿाहर खेॾणु ॾाढो घटि था वञनि क्रिकेट, फुटबॉल खेॾंदा आयो?
हित हिते क्रिकेट वधीक खेडंदा इन हिते त हिते शाम जो अगरि निकिरऊं असां असांखे मिलंदा ई आहिनि पंज छह माण्हू।
हा, कहिड़ो खेल खेॾणु तव्हां खे पसंदि तव?
हे क्रिकेट क्रिकेट खेॾंदायूं हुते।
क्रिकेट खेॾींदा आयो? अच्छा, पो सुठो खेॾंदा आयो तव्हां?
हा ठीक आ हाणे हिते थोरो घणो ॿाहिर बि वेंदा आयूं ॿी कॉलोनी में दोस्त तनि सां गॾ या छा हिते बि खेॾंदा आयू ॿढिया।
अच्छा, ठीकु ठाक खेॾंद न रोज़ प्रे क्टिस कयो त सुठो खेॾी वठंदव न।
हा,
हूं हूं।
हिते थोरो घणो कॾहिं-कॾहिं दिक़त थींदी आ की छा कॉलोनी आ त हाणे हेतिरा माण्हू रहंदास सभिनि वट आज कार वार आहे।